हेलो
हँ
हू गोर लगै छियैनि
खुब खुश रहू
भोज भात बस ठीक ठाक छ
हुँ
भोज भात के गाँवं में की हाल समाचार
हुँ भोज भात तीन दिनसँ चलै रह हं तऽ काल्हि खत खतम भेल यऽ भोज आइ माछ मौंस छियै तऽ आइ नोत नहि देलकै
अब अपना घरमे चूल्हा निवार
बुरहा बीमार रहै छै
हमर बेटी हमर बेटी कहे रहे मम्मी
हुनका लए तऽ खाना बनबैए ने पड़ै छै
हँ हमर बेटी कह रहे मम्मी गांव में दावत कैसे पड़ती है चूल्हा निवार
नहि नहि
निमन्त्रण छै चूल्हा निवार छै
नहि हमर साउासो नहि जाइ छथिन कतहु भोज भात खा लए बूढ़ा बााबीमार रहै छथिन तऽ ओहो ने जाइ छथिन हुनका सब ल रोटी चाही समझके
हँ
हुँ
नहि कहियो कहियो जाना चाही ने
हँ तेल मसाल वालला खा लै छथिन हुनका हार्ट प्रॉब्लम छै
वएह हिसाब किताब हमरो पापा के छथिन नहि कोनो चीज मतलब कनिटा जबरदस्तियो अगर खा लै छथि तऽ बस पूरा चक्करै काटैत रहै छथि आ हमर पापा के ई छै हमर पापा के गर्मी मे परेशानी होइ छै आ सर्दीमे सर्दीमे ठीक रहैत छथिन आ हमर आ हिनका जे छै सर्दीमे परेशानी होइत छै गर्मी मे ठीक रहैत छथिन
हाँ अ
हमर पापा के नाम छियै गर्मी मे ठीक रह अथी परेशान रहे छिय सर्दी मे ठीक रहै छै सर्दीमे कतबो काज करा लिअ कतबो किछो करा लिअ कोनो फर्क नहि आ गर्मी में परेशान भए जाय छै गर्मी में नाके बंद भए जाय छै न के सांस नहि लियल जाइ छै हँ आ नाक बंन्द भए गेल तऽ छरपटबै लागल
तऽ हुनका उ वला नोजल ड्रोप नै दैय छै जे अपन पप्पा के दैयऽ
हँ दै छै हुनका आब ऐसा ई नहि ने रहलै दीदी चलि गेलै तऽ कि नाम छै ऐसाई बन्द भए गेले आब तऽ बाहरे बाहरेसँ ने पाँच हजार सात हजारके बाहरेसँ दबाइ लै छै दबाइ आबै छै
अच्छा दीदी के की भेल रहय यै
दि के किडनी मे किडनी खराब भए गेले रहे डायलिसिस होय रहै
ओ
हुनकर डायलिसिस होय रहै पहिले तऽ मतलब पहिले तऽ वएह रहै किडनी खराब रहै तऽ सबचीज खाइत पियै रहै तऽ ओकरा डॉक्टर मना केलकै रहै जे मतलब कि ई सब चीज बर्गर चाउमिन ई मोमोस ई सब चीज नहि खाय ले
हँ
कहलकै जब मरबे करबै तऽ सब चीज खेकऽ किये नहि मरबै उ कोन उ कोनो चीजसँ परहेज नहि केलकै ओ सब सभचीज खेले गेलै सभचीज खेले गेलै जे खायके मोन हुए पप्पा के ओहिठाम से ऑर्डर के दय जे हँ ई ले ले आबिह ई आ ओ बने कऽ खे लै चाहे अप अपने ड्यूटीसँ आबै तऽ हँ ई लै कऽ आबै छियौ ई बनेबै
हूँ
अपन ओ कोनो चीजमे परहेज नहि कैलकै धीरे धीरे ओ डाइलिसिस पर चलि गेलै डायलिसिस पहिले हफ्तामे एक दिन होइ रहै फेर ह हप्ता मे दू दिन हुए लगलै फेर हप्तामे तीन दिन हुए लगलै डायलिसिस के मतलब होइ छै जे मतलब खून सभटा मतलब निकालि के ओकरा जे ओतबा मे पानि भरि जाय छै तऽ पानि के निकाल के फेेक देलक फेर उ जे खून फिल्टर भए कऽ रहैत छै ओ खूनके फेर शरीरमे चढ़ेलक
हँ हँ एतौ एकरो खुशियो लाल चाचा के होइ रहै डाइलिसिस
हँ तऽ एकरा ई रहै जे मतलब कहलकै रहए जे की नाम छियै अगर डायलिसिस हेतै तऽ एकरा तलल भुनल ई सभ चीज नहि खाइ लए एहि तलेले भुनल असकरे जाइ रहय कुछ दिन तक गेलियै केओ ने केओ जाइ रहै साथमे फेर कहलकै जे कि नाम छै सभ ड्यूटी छोड़िकऽ या परेशान होइ छै हम असकरे जेबै अपन डाइलिसिस करा के चलि अयबै तऽ ई जाइ रहै तऽ अपन अपना मर्जीसँ समोसा ले ले तऽ कुछो लए कऽ अपन डाइलिसिस होइ छै आ खाइते रहय खाइते रहय
हूँ
ज्यादा नुकसान हुए एक राति कहलकै जे मतलब ओकर जन्मदिन रहियै गोपाल ककरो दोस्त के जन्मदिन रहै
हँ
तऽ ओ दोस्त कहलकै गोपाल चल कोकला बन
हँ
तऽ हम कहलियै रे गोपाल तोरा हम असकर नहि जाए देबौ मम्मीके तोहर तबिय त खराब छौ असकर नहि जाय देबौ हमहुँ जेबौ तोरा साथ तब फेर उ कहलकै नहि हमहूँ जेबै हम ओहिठाम जेबै तऽ हम ठीक भए जेबै हमरा नहि लै के जाय छै ओ सबके परिचय देलकै एकटा छै ओहिठाम हमरा पासमे सब छै एतेक लोक केँ परिचय देल के रानी एते कंजूस छै पैसा के दुआरे हमरा नहि लए के जा रहल छै हम ओहिठाम जेबै तऽ हम ठीक भए जेबै
हँ
ओहिठाम लय के गेलियै लए के गेलियै राति भर तऽ ठीक रहले सब केलकै नहेलकै धोलकै पूजा केलकै शनिदेव के तेल चढ़ेलकै सभचीज केलकै ओहिठाम पहिले ओहिठाम गेलियै ने तऽ ओकरा कहलियै कि जे तू परिक्रमा नहि लगाबिहे तू कपड़ा लत्ता लए कऽ बै हमसभ नहाए धो कऽ परिक्रमा लगा कऽ आबै छी ओ की केलकै सब कपड़ा ल कपड़ा लत्ता के जूता चप्पल के बनकी लगा देलकै
हुँ
मतलब रखवाली मे दए देलकै जे जोग पचीस टा मे जोगै ल दए देलकै आ ओ पाछा पाछा सभचीज खेलकै ओ नहाए धोए क सभचीज कए लेलकै पूजा पाठ कए लेलकै सभचीज भए गेलै तब ओ परिक्रमा लगबल दू परिक्रमा तऽ लगेलकै तेसर परिक्रमा लगबे रहे तामे बीचे मे कहे छै हे गे हमर पैसा सठि गेलो या मतलब बिस्कुट बिस्कुट सब चीज लए के गेले रहे ओहिठाम भीखम्ंगा सब बारहकोषके परिक्रमा छै पूरा रातिमे पूरा होइ छै तऽ आधा केलकै ह ने तऽ ओकर बिस्कुट तिस्कुट सभचीज चॉकलेटसभ खतम भए गेलै रहऽ तऽ कहलकै जे क न छै हमरा खतम भए गेलौ हमरा आर दे एकराास सभकेँ देबै सभटा मङ्गय लेलए आबि जाय जहिना बुलियै तहिना मङ्गल तऽ ओ अपना बेटाासँ माँगलकै पैसा
हँ
जे तू दे हमरा अपन पैसा
हुँ
तू हमरा दे तऽ कहलकै मम्मी खुल्ला पैसा नहि छौ हमरा बीस टका छौ तऽ कहलकै बीसे टका दे टकिया दय के हमरा बीसे ट दे हम ई देबौ आ ओकरा रास्ता में देलक रहे मम्मी सए टका जे तोरा जे खाय मोन हेतौ अपन खा लिहे आ ओ की केलकै ओ सए टका पुलिसबा के दए देलकै
हँ
ले पियूस तू जेब में रख हम दोनो कही एकान्त में होंगे ने त हम दोनो खाएंगे
हुँ
आब ओ बीस टका खतम भेलऽ ओकरा मतलब मुँह के बोली तोली हरण हुए लागले हरण हुए लागलै तऽ ओ हमरास पानि मांगलकै पानि देलियै पानि देलियै तऽ ओ कहलकै जे हमरा चाय दे
हुँ
चाय दे ते केतली मे चाय ले के गेलिय
हुँ
जे कितलीमे चाय लए कऽ गेलियै तऽ कहलकै देलियै पियै लए तऽ ल ठंडा भए गेल त ओहिठाम चाय वला रहे त चाय वला से जादा गरम केलियै ताता मे ओकर जीती निकलि गेलै जी निकलि गेलै आ बस कन्हा पर मूड़ी देलकै
आँना हे ह बीमार लोकोसभ रहत ने तऽ ओ खाय पीैमे मतलब कंट्रोल करय लए नहि चाहै छै अहाँन हमर दाद क अहाँके बहुत तरहके बीमारी रहय हेलो
हँ
तऽ दादा के की रहे एक बेेर एना अटैक आबि चुकले रहे हार्ट के
हँ
तऽ शशि भूषण कहलकै कि जे बाबा अहाँ तेल मसालासभवला नहि खायब बेसी चर्बी वालला मीटसभ नहि खायब अहाँके एक बेेर अटैक आबि चुकल यऽ आब एटेक आब तऽ हम नहि बचब
हू
तऽ हमर दादा कहथिन यौ डॉक्टर साहेब खाते पिते राम लला से जब मरनाइए छै तऽ खाइए लेबै आ एहन रहै हुनकर ओकर आदत जे बुझियौ जे मीट जे आनथिन तऽ बिना चर्बी के आनबे नहि करथिन जाने हुनका भात पर ओ चर्बी वालला मीट पड़ैत तऽ हुनका संन्तोषे ने होय
नहि ओ सब चीज तऽ ओ नहि खााय रहए लेकिन बना कऽ दै रहै जबकि कहि दै तऽ ओ बनाकऽ दै रहै ओहि सबमे घिन नहि हइ
आ बड़का प सत्तू भेजे जे सत्तू घोरि कऽ भोर कऽ पिबिहक ठंढा करतह गेमा सत्तू नहि पीबै कहै कि जे हमरा एकर लिट्टी बना दिअ आ छोटकी चाची के कहथिन जे देखबे सुगमा वाली लिट्टी लिट्टी बनायब लिट्टा नहि बना देबै
हूँ
मतलब कड़ा जे भए जाए खस्ता जे नहि दै तऽ कहै ओ ली्टा छियै आओ हमसब जे बनैयए नहि तऽ खस्ता दए कऽ बनैयए बढ़ियाआ लिट्टी बनेै तऽ कहै देखियौ ने निरुआ मिनुआ सब कतेक सुन्दर लिट्टी बनबै छै अहाँ लीटा बनाए दै छियै तऽ खाय पियैमे रहय दादा हमर बहुत अथी इहो रहै जखन मरलखिन नऽ तऽ एकदम लाल टक टक चेहरा रहै लागै सिक्की फेेकबै तऽ खुन फेक देतेइ हन
ह
आ कोनो परेशानी नहि भेलै तुरत बिमार पड़ले एक दिन दू दिन लाग गेलै सहरसा। भऽ राति आई सी यू मे रहले।
चरते फिरते ओहिना फेर कन्हााप पर मुड़ी देलकै कन्हााप पर मुड़ी देलकै कहलकै हमरा तीनोटा के देखियिया। ठाम मे कनेप पर छुटि गेलै।
हू
तानी प पान छुट गेलै परन छुट गेलै तऽमे पुिस बला अइै गाड़ी। बैसल कऽ तमे एक। टा आर एले रहे मना कोकलावन मे अपना परिवार के घूमबे ले। ओ बेचारा कार में बैसलकै आ कोन हॉस्पिटल एहन नहि रहे जे छानि नहि मारकै सब हॉस्पिटल मे देखबै ल ले के गेलै तब अंतिम मे जब एकटा बड़का होस्पिटल मे मना के देलकै जो नहि आब नहि छै तब ओ बेचारा कहलकै आप कहाँ जाएंगे बहन जी एम्बुलेस कर देता हूँ आप इसको घर लेके चले जाउ आ क्यो नहि र। पैघ साथमे क्यो नहि रखलिय। होम री गोपाल रहे या पीयूष रहे आ खुशी रहे।
ह
आर केओ नहि रहै आब हमरा तऽ आब अथी लागै। फेर कहलियै नहि अपने से लऽ के जेबै। तब ओ बेचारा एम्बुलेस हम एतबा। पैस लैके गेलहिटी नहि चलबै रहि। ओतबा पैसो न लगले तब ओ बेचारा एम्बुलेस केलके पेटीएम वाला ओकरा देलक एम्बुलेस वला के चारि हजार टाका देलकै तब ओ कहलके इको ऐसाई छोड़ देना। तऽ ओहिठाम तक एलियै फेर मोनमे सोचलियै ऐसाइ लऽ जेबै तऽ ई। गुदरी गुदरी मचा देते
हँ
हॉस्टल लए के जेब तऽ दरी गुदरी मचा दे। आइ तऽ मरि गेल गेबे के हँ पोस्टमार्टम करतै। आ फेर एक दिनमे भेटतै लास्ट। दू दिन मे भेटतै कोनो अथी नहि छै आ कोनो फायदा नहि छै तब फेर। घर परे लए कऽ गेलियै घर परे लए कऽ गेलियै अगल बल के। अगल बगल बला के सभके फोन क देलियै जे। एना एना बात छै आ लूटन खतम भऽ गेले ओकरा ले के आबे। आ वए जुगल अकलाति। के तीने बजे से लऽ कऽ बैसल रहै गाड़ी अथी घर लो आबि कऽ। नहि पप्पकेउठेलकै नहि मम्मीके उठेलकै केओ नहि सभ आबि कऽ बैसल। घरकेगा जना पाँच बजे भोर मे गाड़ी लागले ते। तब गेलै अंकल उठबै लए जो कऽ नामे भाभी भाभी। लूतन आ गई कलहट। आब भी सुबह सुबह अभी आँख भऽ न खोली सुबह सुबह मजा आ कर रहेौ भइ साहब। हू लुतन तो गईए कोकला बन। तो तन कह से आबे तब फेर उतारलकै। तब जा कऽ सभचीज भेललै सभके फोन केलकै फेर दस एगारह बजे तक। झलै ओकर गोतनी अयलै दुआ अलै सभ अयलै। तीसरा दिन जा कऽ ओकर ननद एले दुबई से त तक। कथी भऽ गेलै रहए तब फेर काम क्रिया एठाम केलियै।
ननद ननद एयलै तब ओकर दाह संस्कार केलियै
नाह पहिले दाह संस्कार ओकर गोतनी तोतनी आबि गेलै रहे दियर सब आबि गेले रहे सभ आबि गेले रहे
अच्छा
फोन केलियर तऽ आब गेलै तखन दाह संस्कार तेसर दिन एयलै रहए मतलब जब फुलिया बिछयके टाइम भेलै
हुँ
तब ओकर ननद एलै रहै जे हमरा सभमे एना फुलिया बिछल जाइत छै दूध मे आडडी के धोय धोय के पता नहि कोन की की कए कऽ तखन बिछलकै तब फेर रजबा आर ई केने गेले रे साथ मे कृष्णा राज कृष्णा गेलै रहए नओकेस दिन ओतय हरिद्वार
हुँ
फुलिया दए के एलै तब फेर सतमा ओहि दिनसँ नहि कहलकै जे हम काम किर्या ओहिठाम करबै आ जब सात दिन ऐठा सबचीज भए गेलै काम क्रिया हुए लगलै तब सतमा दिन कहै से जे हम ओहिठाम करबै
अ
तब फेर सब हल्ला करे लगले फेर हमर मामी सब हल्ला करए लगले सब कहलक जब एते दिन से तोरा अथि रह तऽ तू लाशे ओहिठाम लए के जेती ओहिठाम जेरेतीह आब जब सभचीज सात दिन हम एहिठाम कए लेलियै तऽ आब तोरा हम कोन चीजकेँ दए दियौ
हँ
आब जब कर्त हमर चलि जेतै तऽ फेर हम हम एहिठाम की करबै कर्तए सँ ने सभकिछु छै तब फेर कहलकै ककरो मर्जी नहि चलते एगो गोपाल के मर्जी चलतै गोपाल जी कहतै पाल कहलके बुआ देखो ऐसी बात है मेेरी मम्मी त जिंन्दी भर कुत्ते क तरह ही रही है नहि इधर न उधर हैं अभी मेरी मम्मी ने अपनी मेहनत से ये मकान बनाय है